हेलो
हर हर महादेव
हर हर महादेव गोर लागै छी दीदी
सोहगवती पुत्रवती रहु जुड़ायल रहु ठीक छी
ठीक छी
हँ ठीक छी आ आहाँ सब कहियौ
ओर सभ बढ़िया अछि
भऽ गेलै नहेनै
हँ नहेनैय सब तऽ भऽ गेल अहाँ सबके भऽ गेल
नाहा लेलकै नाशत खाना ताना सब बनि गेल खेनाइ ई सब तऽ कहलिय कनी दीदी सब बात करै छी बैसल छलहुँ तऽ
नीक कलहुँ नीक केलहुँ की सभ खेनाइ बनेलहुँ
खाना आइ बनेलहुं अहाँके सजमैन आलू सबके सब्जी आर भातऽ सजमैन के छिलका के आलू के भुजिया
आ छिलका के सेहो भुजिया बनैत छै
बहुत सुंदर बनै छै बहुत टेस्टी बनै छै छिल्का के भुजिया जे खिज्जा सजमैन रहत अपन बाड़ी के रहै छै तो अहाँके खिज्जा रहत सजमेन
हँ तऽ वो सुंदर लगै हेत
हँ तऽ ओकरे अहाँके हमर माँ जे छथिन से अहाँके छील काटै छथिन तऽ ओकरे अहाँके भुजिया जेना काइट दैता आलू दऽ दियौ प्याज दऽ दियौ तऽ नीक बनत भुजिया बहुत टेस्टी बनैत छै
चलू एकटा नीक चीज तऽ सिखलहुँ अहाँ के एक नम्बर बनल भुजिया सजमैनों के भुजिया होइ छै से आई बुझ गेलिये जे एकटा सजमैनो के भुजिया होय छै
सजमैन के भुजिया होयइते छै ओहि संगे अहाँके सजमैन क छिलको अहाँके बेस्ट अहाँके फेकैत नहि ओकरो भुजिया भऽ जायत हँ
आ ओकरो यूज भ गेल सजमैन के सजमैन के ते कते रंग के बन छै केप्तो बनत कचरियों बनत तीसियो सजमेन बनत अदौड़ी सजमैन बनत आ फेर बच्चा सभके बेसी अहाँ के ओ सोयाबीन सब दऽ कऽ प्रेशर कूकर मे मटर सब दऽ क
तऽ अहाँ कोप्ता केना बनाबै छी दीदी सजमैन
कोप्ता अहाँके बनबै छिय की करै छियै ओ कऽ कऽ सोइ साइ कऽ आ कदम कस नहि होइया घसे वला ओहि पर घसि देलहुँ हें कुम्हर जे घसे छियै
ओहि पर घसि लेलहुँ आ ओहे मे बेसन दऽ कऽ बेसन जमाइन हल्दी बुकनी गरम मसाला सब सहिन देलहुं आ जेना बड़ी जकाँ नहि खोटे छियै तनहि बोड़ी जका बना लेलू आ फेर ओकरा अहाँ प्याज लहसुन मिरचाइ धनिया हल्दी सभचीज दऽ कऽ
हू
मसालाके भूजि लेलहुँ हिंग तिंग दऽ कऽ जीर जीर तेजपत्ता हिंग सु्खा मिर्चाइ ई सब दऽ कऽ भुजि लेलहुँ तऽ एक नम्बर बनल तऽ ओसभ बच्चो सब खा लेया बड़ सुदर सऽ
तन तऽ बढ़िआँ लेबे कहलहुँ तऽ सी बनायब एक दिन हमरा गाछ अछितऽ सजमनििके लत्तीसँ एक दिन टोर कऽ हमहूँ कनी बनायब हँ बड्ड फड़ैए एक दिन तहन तऽ हमहुँ तोर के बनेब
तहन तऽ सजमन लेबऽ नहि पड़ैत हेतय
नहि सजमनि सब नहि लबय पड़ैया मिरचाई कचका
पड़ी या कि आब ओहिमें दवाई देबऽ पड़ी या
नहि नहि अपन सभके जे गाँव घर के कनि छाउर छीट दियौ कीड़ा नहि हत तऽ कनि पान जब दियो इएह सब दवाइ तवाइ नहि
अच्छा तहन तऽ बढ़िआँ अइ
हँ चूल्हा पर जे खाना सब बनबै छै तऽ छाउर सभ होइ छै नऽ तऽ उ छाउर सब छीट दै छियै तऽ अहाँके कीड़ा मकोड़ा सब नइ आबै छै
तखन तऽ बढ़िआँ अइ तहन तऽ बिना खाद पानिे खादके दबाइके रहैए
हँ हँ हँ बहुत फायदा बहुत नीक सजमनि अहाँके खिज्जा खिज्जा रहत
हँ देखियौ
से छै तऽ ओह दुआरे आहाँ कऽ
हँ अहिल्या स्थान गेल छी की
गेल तऽ छी दीदीये लेकिन छोटे मऽ गेल छीय ओते ध्यान नहि छै अहाँ गेल छी छिया
गेलहन हम तऽ माँ के नहिैरा छैन नऽ ओतऽ तऽ हम तऽ गेलहुँ लेकिन बड्ड सुन्दर पहिल पहिल्का जमाना के मंदिर सब छनि बुझियौ जे एहन स्थान छै देखेई बला जे जायब तऽ तते सुन्दर लाागत देखिये मे ओहिठना पोखरो छनि मंदिरो छनि पहिलका मंदिर सब छनि ई भूकम्प भेल रहै पुरनका मंदिर में ओनाही बड नीक भव्य मन्दिर मन्दिर छैन ओहिसँ जे कनिक दूर जेबै तऽ कहे छथिन नो गुन चौदह टा गुन लग कऽ नहाउ स्नाान करू एहि कुनड सऽ ओहि कुंड जाउ ओहि कुंड स कुण्ड जा बड्ड मुँन लगै छै हमसभ जे मामी सने गेल छलौं तऽ हमरा त बड्ड डर होइ छले कुम्म मे नहैए मे लेकिन मामी के जे देखे छलिये तऽ मामी कहलखिन ओरिया के नहाव कनिआ तऽ हम नहेलहुं नै हम ऊपरे से देखलहुँ हमरा हिम्मत नै भेल ओहिमे हम जाइ लेकिन मामी सभ घुसि घुसि कऽ माँ सभ नहेने छै हँ जल छीट लेलहुँ कहलिय जँ दोसर बेर आयब तखन हम नहेब एते हिम्मतगर हम नहि ने छी जे हम जायब हमरा डोरे भ गेल
अच्छा
और सब अहाँ खाना बना लेलहु दीदी
हँ हमर खाना बनि गेल आई आहाँ के हमहूँ बनेलहुँ हे कढ़ी चावल बनेलहुँ हे आय बनेलहु हे हम करी चावल
केना बनेबे छी करी दही में दही अगबे दहि
हँ दही बेसन सबमे दऽ कऽ एकम बच्चा सब ठंडा द्वारे गर्मी छै ने तऽ हमरा साउस के बड पसन्द होय छनि खटगर खटगर चीज सब
अच्छा
खट्टा देबनि तऽ कनि मनि खेबो करती आ जे खट्टा नहि देबनि त दाय आ पोता जे छोटकीनमाँ छनि हमर से अहाँके कहथिन खट्टे नहि भेल तऽ उएह दही द क बेसन द के बनेने छलिय आ ऊपर से कनि हल्का बड़ी खुटि कऽ धऽ देने छलियै वएह हिंग तिंगसँ छकि देलियै शुरू बेर जे बेसन में नून द देवे त ओ फाटल फाटल जका भ जाय छै
दही
दही आ बेसन दुनू तऽ ओकरा लारैत रहू लारैत रहू जहन बरकि जायत नीकसँ आ तखन बड़ी खसा देबै आ तखन जे अथी दऽ देबै नमक नून तखन अहाँके नीक हय पहिले तऽ ढेपा वाला नून छलै कनिया यै आ आब तो पैकेट वाला नून ओ ढिप्पा वाला भागि गेले कतऽ कहाँ नून
पहिलुका जमाना सभमे हँ माँ सभ कहैत रहै छै पहिने धेपा सन सन नून रहै छलै आ आब त ई पैकेट वला नुन छै
आ जते पैकेट वाला नून एले तते बीमारी भ गेलै
हँ से तऽ भैए गेलै
पहिलुका नीक छलैए नून
हूं माँ सब कहैत रहे छथिन जे पहिले जेना कहाँ किछो छै पहिले जेना किछ नहि सुवाद अहाँके खाना पीना मे स्वाद रहै छै
किछु मे स्वाद नहि लागत किछ मे नहि एहन सुन्दरसँ बना लिअ किछ मे सुआद नहि लागत एखन तैयो सागे पातमे कनिआ सुवाद लागत
हँ से तऽ लागे छै रंग बिरंग के बाड़ी सब तोड़ लियै बना लिय
आ अखन अरकोच के देखियौ ने अरकोचक पत्ता जे कहे छियै से केहन एहि मासमे रहत लहटगर आ तेनाहि आम देक ओकरा बनाओ
पानि सब पड़ै छै त ओहिपर आओर अहाँके भऽ जाइ छै गाछ
हँ आ कतेक सुन्दर लागत
नहि ओकरा अहाँ पो छीटु बीया ने किछो अपने ओ जंगली अपने भ जाय छै
आ छोट छोट पतो तो नीक लागत कते लोकोग कहता जे हमरा कब कब लगैया आ हमरा सबके बड नीक लगेया खाय मे कहै छथिन पहिलका लोकसभ कहैत छलखिन तू सब बदमाश छी ने तै कब कब लगै छ
अच्छा जकरा कब कब लाग छै से बदमाश रहै छै ने
आ बदमास रहैत छै तऽ कब कब लगैत छै आ जे नहि बदमास रहैत छै ओ ओकरा नहि लागैत छनि
ह तहन तऽ हमरा घरे मे हमर बौआ सब खाय छथिन कब कब लागै छथिन तऽ ओ सब बदमासे छथिन
सभ बदमाशी छथिन बच्चा सभ अहाँके के शान्त रहल हे
से तऽ नहि हो छै बच्चा सब अहाँके ओन्ने खा चाहै छथिन ओ कब कब दुआरे कनि बच्चा सब कनि खाय मे कनि नाटक कऽ दै छथिन
देख बच्चासभके ओ ओ पसन्दे नहि भेल बच्चाकेँ फेर ओ रस जे बना दियौ पत्त ताकि
हँ हँ
तऽ ओ खा लेतै बच्चा सब के बेसी यहां दियऔ ओ जे होइ छै अल्लू ची वलाा सब दियौ तऽ ओ बड नीक लगैत छनि हुनका सभके
ह से तऽ लागै छै लेकिन अपने सब एहि मे नहि ने खाय छियै
नहि अपनेसभ नहि खाइ छियै तऽ अपन बच्चा सभ खाय छै ओहो अङंगना मे न बने छै बाहरे मे बने छै दरवज्जा तीन म
हू ओ चीज सबके बहुत नियमान नियम लोक
आ हमर जे साउस छथिन ने ओ बड़ नियम निष्ठा ओ कहै छथिन एना भेली ओम्हर जो ओम्हर बटी लोहिया लऽ कऽ चलि जो बनबै लए त अलगे से लोहिया बर्तन सबटा अलगे से राख देखल रहै छनि ओहिमे बनबे छथि
चूल्हेप बनबैतिहेथिन
हँ गैस पर नहि गैस पर हम माँ बनव देती जब ओ खाइ छथिन तऽ भोरे भोरे कहता जे नहा लेग तखन घर मे घुसी हें ताबे उमरे रो
उ पहिलुका जमाना के छै तनते आये
हँ पहिलुका जमानाके छथिन तऽ ओ नीक लगैत छनि हुनका तऽ लेकिन मनाओ नहि करै छथिन जे नहि खाउ खाउ अहाँ सब उम्हर खाउ लेकिन नहा धो कऽ भगवती घरस
हँ भगवती सभके पूजा अपना सभके अथीमे भगवते लोक पहिने जे जे भगवती कु नीपै छलखिन से सब अहाँके नइ खाइ छलखिन आ नइ पूजा करै छलखिन
हँ
लेकिन आब अहाँ के लोग खा लै छथिन तैयो अहां के लऽ कहे छ जे बिना नहेने अहा के भगवती घर नय छै
नय जाय सेएह छय
तहि दुआरे अहाँके वैयू अथी करैत छै ओकरा बहुत लोक अथीसँ बुझैत छय ने लेकिन आइ काल्हिके बच्चा सब उएह चीजसब खाइ छथिन
हुनका सबके तऽ नीक लगै छनि रुचगरे भोजन हरदम जे हुनका सबके पसन्दसँ बनाउ तऽ वएह खेनाइ बनत हमर छोटकी माँ जे छथिन आ कहियो जे बइन जैत किछ खेनाइ हुनका कटहर सब नय नीक लगै छै तऽ हुनका जे कहथिन की जे बना जे देबइन ते कहे छथिन जे हमरा पूछ के के खेनाई न बनबे या
ह
कहू जे बच्चा सबके पुइछ कऽ खेनाइ बनाउ
आ नय तऽ हुनका सबके पुछियौ तऽ ओसब कहत खाली छोला भटूरा बना दिअ नय तऽ ई बना दिय ओ बना दिया खाली ई सब
भेल मैगी भेल से सब पास्ता भेल से सब कहता बना दिया
बच्चा सबके पसन्द इएह सब
हँ उएह सब बनेता खेता
आ गाँव घर में अहाँके गर्मीमें के जैत एते बेर चूल्हा पजाारू बनाउ गाँं घर में तऽ लऽ चूल्हा पर गैस तऽ छय ने जे बनेतै
बनेतै आ ओहो अखन दिक्कत भऽ गेलैया
कनी मनी लोक के गैस रहय छै तऽ होय छै जे कनी चायये पानि पियब दूधे औंटब उएह दुआरे लोक राखय या